हँ सखी ककि की हाल चाल छै
बस नीके छियै अहाँ अपन गप कहू
हमरा आरके भी सभ हमे भी नीक छियै हमारर घरके भी सभ समाचार नीक छै
नीक छै अहाँके घरमे एकटा शादी रहल केहन बीतल
अहाँ बहुत बढ़िआँ से बीतल अभी एकटा आर होबयके रहै है
अच्छा आर एकटा होबेय कें
हँ एकटा आओर होबय के छै एकैस जून के दिन धराय छै ओ हमरा आर ननद ई हमरा ननद के छै हँ सासुर पक्ष आ ई नैहर पक्ष कें भऽ गेल
अच्छा तऽ अहाँके तऽ बड भोज भेट टया कभी नैहर कें खााय छी भोज कभी ससुरार के भोट भोज खााय छी आ त भोज खाते खाते तऽ अहाँ ओत जायब
हुँ हुँ ह नैयर के भी बड़ धी लगी अं भी हमे तऽ और ससुरार ससुर घर के भी बड़ पुतोह आ छी हमे तऽ दुनू दने भ करबुआ हमरे हमहिं छियै
अच्छा विधकरी अही बनै छियै ह तब तऽ अहाँके भेटबो करत आँ एकटा सााड़ी तऽ आँ
हँ ह ह हाँ एक त साड़ी तऽ म मिल मिलब करे लेकिन फिर भी जैसे जैसन मिले वैसन देहु के पड़ै छै
ओ तऽ छै देखियौ रिश्ते नाते तऽ ट यही चीज छै एक हाथ दियअ एक हाथ लियअ न्यौता पहानी यहाँ जब तक नहि करबै तब तखन तक कहाँ अहाँ सबके भेटत ह ई सब कहल जाइ छै हँ ई सब देखियौ मान सब मान छै अहाँ जे एना देबै तेहन अहाँके भेटत
हँ भेटत चाहे नहि भेठत लेकिन लेकिन अपन बड़ बहिन चाहे बड़ भौजाइ होबे के जे फर्ज होवे छै से हमरा आर के तो करे के पड़ी
एकदम देखियौ केना नहि केना नहि भेटैत छै अहाँके देखियौ अपन कहलक तखन ने अहाँके सभ कोइ बजबैया आ नहि तऽ आइ कल्हि के जमाना मे के पूछैत छै पता चलल कि लड़का लड़की उठलक पर परिवार सङ्गे लेलक अपन माय बाप के अबियाह शादी दान क
हँ हँ सही बात छै आजकल के तऽ एह दिनेे दुनिया छै
तब शादी के आइ कल् के तऽ यही रिवाजे देखे छीियै हम एकटा होटल कर लेलक अपन दोस्त यार सब के पूछत लेकिन अपन अ ई रिश्ते नातेदार के हँ रिश्तेदार सब के नहि भेटत गोतिया सब क कतह गेलै की करै छै कोनो मतलब नहि अछि सिर्फ अपन सङ्गी साथी सङ्गे शादी बियाह निपटा ले छै मााय बाप ठाढ़ भए जा जा छै मतलब सोचियो कि ओकर सब रिश्ता नाता ठाढ़
ठार छै सही बात छै
हाँ तऽ देखियौ अगर अहाँके कोइ बुलबैया बजबै या तऽ सोचियो कि अहाँके बड्ड मान करे छै
हँ ई बात तो नीक कहै छै अहाँ के ई बात तो नीक कही छै छियै अहाँ कें काहे एतेक देखु सखी अभी आर बात अऐसन छै ने कि मने अ ई सब भी ने एगो संस्कार आर परवरिश के असर भी छै
हँ सही बात छै कि ई सब तो छैे कि देखियौ ओ करे छै तऽ अहुूँ करै छियै तखन ने आ ओ सोचै छै कि नहि भाय जेकरा हम बजबै छियै से हमरा सा साथ देतै सगमे रहत संग स काजटा करत आँ से से ने अहाँके बजबै छै छै
हँ
हुँ
अब सुरु से बाल बच्चा के के धर्म के रीति रिवाज के अ जानकारी न देब हमे त केना चलत अ ओ तऽ बाल बच्चा जे टीवी मे देख देखै छै चाहे दू तीन दुनिया मे जे देखै छै ओकरे पीछे भागे छै हँ सिखे छै ओकरे पीछे लगल रहे छै छै भागै छै
हँ हँ आ देखिय आ जे न कहै छिय कि अभी हम नैहर के एकटा बिियाह समेटलहुँ आब त किछु किछु दिन बाद छै ननदो के बिआाह छै त ई सब की छै बच्चा सब देखे छै कि नहि पर परिवार केना चले छै पर परिवार मे की की छै के के आदमी छै के हमरा पूछे छै केना केना हम सब के विधि विधान होय छै उ सब एन्जॉय करे छै तऽ बच्चा सब अबिय से सीखै छै ई सब अहाँके सिखाबे नहि पड़त ई सब चीज आ बच्चा सभमे आपरूपी आपरूपी ई सब चीज नहि जायत अहाँकें कुछु न सिखाबे
बाल बच्चा देख जे देख के बढ़ै छै वही सिखैत छै ने अब हम अब हम कहुँ लेके जायब न कहहूँ केकरो
हँ रिश्ता न त के अहाँ ने पुछबै आ सही बात छै कि अहाँ रिश्ता नाताके नहि पुछबै तऽ अहाँ अहाँके के
के पूछत आ नहि पूछत तब कहाँ जा तब कहाँ जायत कि बाल बच्चा कुछो ने बिध देखै सिखै चाहे अपन धर्म करम के जानै
हँ तब तो ओ अगले बगले के देख करके सीखत ओही देखत तो कहत क्य ओहे विध विधान हमरो छै अपन तऽ कुछी नहि जानत हँ नस छिक छिक ह तब अहाँ सबके शॉपिंग भए गेलै बजारे से खरीदारी सब
चल रहले छै धीरे धीरे इतना तऽ धूप होइ छै कि एकदम कड़गड़ धूप मे कहुूँ निकले के मन न करै छै
हँ हँ से तऽ छैहे आ ई मौसमके शादी बाप रे बाप जे गर्मी आ बरसाातके होइ छै शादी महा बेकार शादी लागे छै देखियौ घरके शादी छै तऽ अहाँ केकरोमे छटियो नहि सकै छियै के अहाँ उ काज करै छै हम बैसै छी
न एत ने गर्मीमे तर तर पसीना एकदम चले छै चूल्हा पास त खड़ा रहके हो हिम्मत न करै छै
अ किछो नहि चूल्हा के तो छोड़ दियो चूल्हा के तो मान लियो की कर दै छै आइ कल के आदमी रख ले छै जन सबके हँ हलवइय के रख लेते आदमी के खाना पीना भए जेते बर्तन बासन आ करके कोइ जन कर दे लेकिन अहाँ ई सोच ने जे शृंगार पटार करबे या जे लुगा पहिरबे केकरो में अहाँ के राहत नहि भेटत आ तर गर्मी एतेक रहत कि आदमीके आदमी से गर्मी लागत
हँ हँ हँ आ कहू निकलेके जैसे विध व्यवहारमे भी मटकोर हो जाइ छै चाहे कोनो बिध उध लगी पानि कटाबे लागी जायके निकले के पड़ैत छै ने से मन न करै छै निकलेके
हँ आ कनि रतिमे तऽ अहाँके राहत त भेट भएटत लेकिन जे दिन के रहै छै ओ तऽ आऔर बेकार
तऽ अच्छा सखी अहाँके कर्या के काज जूज मिलल छै
हँ हमरा भेटल यए एकटा हँ हँ फोन इन फ्रेंडवला एकटा हमरा भेटल छै काज अहूँकेँ भेटल अछि की
हँ हमरा आरके भी ओ काज भेटाल छै फोनन फ्रेंड बात हँ ओकरोमे गपशप करै वला काज छै
अच्छा तऽ अहाँ हमरो कर लेबै ने हमहूँ अहाँके कर लेब अहूँ हमरा कर लेबै क कियकि ने एकरा मे छै की अहाँ हमरा करबै तऽ हमरो पैसा भेटत अहुँ के पैसा भेटत ठीक छै तऽ दुनू गोटा मिलके कमा लेब कार्य केहएन सुन्दर छैे कि कहियो के गपो करे के पााय दैया
सही बात छै ई तऽ एगो नीक बात कहै छियै अहाँके मने एहार में ते तनी मन लगे छै करेमे
हँ एहनो हमसभ गप करबे करै छी एकटा अ कारियो के काज कर लेब किया एहने एम्हर उमर के गप करे से अच्छा छै कि कार्या के काज करब कनि हँ कनि टको भेटत कनि कमाइयो लेब आ कनि हमसब सबके बातो भेए जायत
हँ हँ नीक छै तऽ हमरा आरके भी हमूँ हमहुूँ अहाँ संगे एहि वला काज कर लेब तब
हँ ठीक छै तऽ अहाँ हमरो करबै ने अहाँ कॉल करब तऽ हमहूँ अहाँके बात कर लेब
हाँ
हँ
ठीक हमरा आरके हमनी दुनू भी अपना कॉल गूल करके गप ऐसा ह गप करबै हँ कॉल कर लेब वैसेहुँ गप्प करै छियै ने अहाँ सङ्ग कनि घर मे काजो हो जाइत
हँ हँ आ बड सुन्दर काज छै बहिन करबै न तऽ बड त मन न लागत आब पइओ ठीक भेटै छै कम नहि दै छै कार्य खूब पाइ दै छै खाली देखबै ने कनि कनि नेटवर्क के प्रॉब्लम हो जाइ छै कब क त कतो
कतहु कतहु हँ न तऽ ओ तो सरबर उरबर के शिकायत रहै छै कहू कहूँ त ओ आर में तनी परेशानी कतौ हवे छै
होब छै बस आ तऽ कोनो दिक्कत नहि छै
हँ तऽ ठीक बात छै ह
आओर सब बाल बच्चा सब ठीक
सब हँ सब नीक छै सब सखी नीक छै प्रभु के कृपा से सब नीक
हँ नहि गर्मी जे बढ़ल छै ने से ज बच्चा सभ पर ध्यान देबै तनी लिक्विड के खाना पीना तनिक बढ़ााक रखबै
नहि तनी हँ लिक्विड उकविड हँ स तू तू ही तनी दे दिय छियै कखनो कखनो हँ सत्तू बेलके शर्बत आम कें सरबत
बेल शरबत बेलके शरबत हमर बच्चासभ नहि पियैए हमर बच्चा सब के छाछ बड नीक लागे छै छ छाछ पिये छै अमझोरा पिये छै सत्तू पी लेत लेकिन ओ नहि बेलके शरबत पियै छै
ओ बेल सर्वत नीक नहि लगे छै छउ
हँ हँ अ रसना जे देदै बैय घोरका
हँ हँ तो मीठ रहे छै ने रसना मीठ रहै छै ने ई चलते रसना के तनि चाव से पियै छै
हँ रसना द दियऔ ग्लुकोन डी घोरका द दियौ तऽ ईसभ ओकरा नीक लागैत छै लेकिन जे कहबे क अ ई पेल के शर्बत पी लेल नहि सर्वत नहि प हा फिर कहि य कि बनाना के बना कऽ दऽ दियौ अ केल के शरबत तनि दूरसङ्गे जे कह जाइत छै ी लोक लेकिन आ नहि आ फिर आम बड़ नीक लागै छै
हँ त तनी हँ तऽ तनी मीिलथी मैंगो से ईी सब बना करके दे दियौ बाल बच्चा के तनि
हे दै छियै बहिीन बाप रे नहि कहियो गर्मी छुट्टी में माथा खराब होइ छै ओ की अभियो एकटा बच्चा चिक रहै छै कि मम्मी किु दे दे मम्मी किछ दे दे तब जाइ छीियै ओकरो नहि होते तऽ अंझोरा बना क दऽ दै छियै किया क अभी जायते बाहर खेलै लेल ठीक छै तऽ कनिडिहाइड न होे के खतिर रहै छै अभी हँ तऽ जाइ छी ओकरो बना के दे दै छीै बहिन आ फेर अहाँ सङ्ग हम गप करब ठीक छै ने ठीक छै ठीक छै ब हँ